हँ हे हेलो हँ की करै छी हँ अबैया हां यै अबैया
हँ तऽ अहाँ उम्हरसँ कहै छियै जे किछो नहि परल छी
खेलौं पिलौं
नहि भेलै आइ सब के गद धेने छै खीर खा ले तै आदमी हम तखन नहियै रोटी कि भेल
अच्छा की सब बनलै यै
कटहर आलू के तरकारी भा कटहर आलू के तरकारी भात रोटी
अच्छा
ओ तऽ खायेक आयल छलथि हे श्याम स्वीट हाउस सँ आँ
झाजी खा कऽ आयल छलथि ह
हँ श्याम स्वीट हाउस सँ खा क आयल छलाह भात दालि तहनसँ अहाँके तरकारी किदनक हाथ बहुत रास चीजसभ भेलनि हे ओ पुरने सासुरकेँ खेनाइ हुनका नीक लगै छनि हँ त‌इ दुआरे ओ अपन खा कऽ अयलैत तऽ कहलखन तऽ कहाँ खेलखिन हेँ घरपर
परसादी खेने हेथिन ने
एक रति लड्डू टा खेलखिन हँ तऽ लड्डू टा खेल‌इथ आ खीर नहि खेलखिन आम छलै से
अच्छा
अपना
अपना घरमे पप्पा बाकी छे सब खेललनि पप्पा के चलि गेल छलखिन ह कुुरमी
पप्पा आइ लेट आइ से किया
कुर्मी टोल चलि गेल छलखिन ह ग्राम सेवक एयल छलै ह ओकरे संग अखनीय तुंरते एलथि ह ह एलथि तुरोतेलथि हे तऽ चुनिया दै छथिन खाय लए
ओ नहेनाय सुनेनाय भऽ गेल
हँ नहेलहुँ सुनेलहुँ खेलहुँ हम अपन आ खाइयो लेलहुँ किया तऽ भात ठंडा जाइ छै तऽ हमरा नहि नीक लागल आ भाते खायए पड़ल ह
किया रोटी नहि बनने चिय‌ए
नहि कनिए पप्पे टाक छल ने मोन असकता गेल गर्मी बड़ छलै ने कथी ओह आच्छा य देखलियै ने नहि झोरा हम भऽ सकैऐ डिक्कीमे हेतेन हम देख केऽ कहब हँ अथी मंगेली ये अथी मंगेलियै नब्बे रुपया मे भेले या बंसी बनसी
बंसी अ चुनीया के कहने रहीये अ तहान
अच्छा की
जे बंसी हो त कहले तऽ माछ मारऽ हो छौ तऽ कहलक हमरा नहि अबैया
नहि ओ बंशी खराब छलै ओ जे लागल छलै से नहि नीक छलैए तऽ बौआक के कहलियनि साठि रुपया रुपेया में ओ जुता बला बंशी देलकै यै आ तीस रुपेया के धागा
ये माँ आब हम जे राखब तऽ ओ कर हम राखब तऽ ओ करतै समझलियीऐ हँ हमरा वला मोबाइल से करियौ हमरा मोबाइल से करियौ हँ
जे अथी छोटका ओझा जीके फोनपर करथिन ओहिमे की होते तऽ पूरा पाइ पूरा पाइ देतनि
रहऽ दे एते नहि गप्प खोलू खत्म करब
नहि हमरा ओ दीपा कहलखिन गुंजा के जे दू बेर विकेश कहलखिन करय छथिन डेली आ तते सुन्दर ओ ओरिया ओरिया कऽ करैत रहताह गप जे किछ कहै के नहि
की सिस्टम से नहि बुझल हुनका मे नेटवर्क नहि रहैत छनि
ओ
ओ उप्पर घरमे जखन जाइ छथिन ने तहन ओ वाइ फाइ से नेट चलबै छथिन
अच्छा
हँ तऽ हुनका एक दिन हम कैनै रहिऐन राति मे तऽ हमरा कहलथि जे कहलथि जे रूकू हम करै छी लेकिन ओ कनिये काल गप्प केलथ तऽ हुनका में टावरे जाय लगलनि
हुँ
तकर बाद फेर ओहि दिन सँ गपे नहि भेल हमरा दीपा दीदी के बारे में नै बुझल बुझल छलै
हँ आइ दीपा कयने रहथिन गुंजा कऽ आ तऽ ओ आ दुनू ब दुनू दुनू बहिन मिल कऽ खाली हुनकर कनिआँ के कुचष्टा करैत छथिन
जे एते दिन से एस हँ एतै दिन सँ ह ए एते दिन से से तोहर ओझा जी के से भेबे ने केले मीटंग अटेंड कयले भेलनि ह आ ओ मीटिंगटेंड करै छथि मीटिंगगेटेड करै छै
ह
हाँ तऽ से कहलखिन की जे एक दोटा मीटिंग में कहलखिन एक दिन एक दिन कहलियै अहाँ के परिवार एहन तऽ अहाँ के परिवार एहन छै दोसर दिन बाबा कऽ स्वतंत्रता सेनानी तेसर दिन भोज आ चारिम दिन किदन आ और कहलखिन से चारि दिन का नैआइर लेलियै चारि दिन दुनू भैए बहिन इएह गप करै के छै इहय गप्प करय के छै तऽ कहलखीन हाँ हाँ कहल कहलथिन और किछु नहि ई भए गेल अपना दुनू भाय बहिन के चारि दिनका गप भऽ गेल थिक से टु खाली हाँ हाँ कहत रहिए हम जे कमे कमेबो में तोरो स्कूटी लऽ पाय देबो
दीयोर देखलखिन दूध हरै लगलै
हँ हँ हँ हँ
खिया लग
हँ
हँ
हँ
खाले
सेह
सब नहि खेलक ई सब खा सब खाय पी लेनै आब
सब सब खेला बौआ नहि खेला ने आओर सभ खेलक ह बौआ घी भात खेने छथि ताहि दुआरे ओ नहि खेलनि हँ एबे केला हऽ कनि के काल भेलै
ह विकास केना छैल फोन